हा हा कीअं आहियो
बढ़िया तव्हां ॿुधायो
बढ़िया बढ़िया
मस खां मुंहिंजी हेॾी देर में फोन लॻि आ पतो अथव मतलबु ॾाढी न नेट पर इशू छा आहे ॾाढी देरि खां ॿ टनि माण्हुनि खे ट्राए कई आहे मतिलबु अचे थी खणी वठां थी मां कयां थी त नथी लॻे कंहिंखे
अच्छा तव्हांजी नथी लॻे
हा वरी हाणे वरी मां चयमि करे ॾिसां तव्हांखे
हा हा ऐं कई बार ईअं थिए थो न नथो लॻे या खणी नथा सघूं कई बार ईअं बि त अचे थो कॉल मॻरि रिसीव नथा करे पायूं
हा न हा
कल मा ॿि ईंय टे चार ॼणनि खे लॻायो त रिसीव ई न पयो थिए
हा हा
ॿ ॾींहुं पहिरयों भी नेटवर्क इशू हुयो
हा ॿ ॾींहुं टि्यों ॾींहुं त बिल्कुल फ़ोन न काॾे लॻी आ न आई आ
हा नेटवर्क इशू पियो थिए पाहिंजे कई कई जॻह ते हुयो, औं, काथे काथे न बि हुयो कहिं शहर में।
हा
हा अलॻ, अलॻ, जॻह ते माना, कैं माणुन जो लॻे पयो, कैंजो न प्यो लॻे। सिटी जे हिसाब सां हुयो।
हा
ॿियो थी वयो, चांय वांय पी वतव?
न न अनां न, अनां त अॼु मां सुमीं न आहियां, ॿार सुमयां हाणे, त मां चयो ॿ ट्रे फ़ोनूं करे वठां।
बस इहोई आ सभिन जो, ॿार सुमन ता त पो लॻे तो ॻाल्हाए वठूं, न त पो त गोड़ आए घर में। टीवी जी आवाजयूं, ॿारन जी आवाजयूं।
त फ़ोन न, फ़ोन भी था खसन न वरी, मुंजो नंढ़ो बबू आ त फ़ोन खसंदो आ।
हा इएंई आ, पाण ॻाल्हायूं ता न, त पो ॿारन खे खपे तो फ़ोन।
हा
हा
तहांजा वॾा तव ॿार, नंढा?
न ज्यादा वॾा बि नाहिन। हिक अठें साले जी आ धीअ, अऊं हिक पुट्र आ माखे ट्रे साल जो।
अच्छा, मुंजो भी अढ़ाई साले जो आ न पुट्र।
अच्छा, हा त पो, ॿार वठन ता न फोन। ॾिसन, ॾिसन ता, त पो हा, वेंदो आ, हाणे हिनईं साल वेंदो आ। हिनईं साल खां, वञे तो, हा
अच्छा, त नर्सरीअ में विधो तवस, प्ले में?
हा हा, नर्सरी में, नर्सरी
अच्छा
प्ले, हाण ट्रे साल जो थी वयो न?
हा
हा, प्ले में त वरी अढ़ाई सालें में मो मोकले तो सघे, ॿ, अढ़ाई सालें में ॿार। ॿार खे, तहांजो ॿारु वेंदो आ छा प्ले में?
न न
त मतलब नाहें, प्ले में विझण में हा, मतलब नाहें ॿार खे।
हा, न उओई, तॾी मां पोई विझंम। तीन साल जो थींदो न कम्प्लीट पो, हाली छाहे पूरो हिकदम ॻाल्हाए बी नथो।
हा हा, ॾिसो ॿार परेशान थी वेंदा आहिन, ॻाल्हाए बी न
हा
पो त ॾिसो स्कूल वनणो ई आ न, बाक़ी त पढ़ाई ई पढ़ाई आ, ॿारन जे लाइ, हा, पो त हिक चकर नई थी व स्कूल वारा बि त हिकु कमु आहे न ॿारनि जो ड्यूटी आहे हुननि जी बि
हा बाक़ी हा हा
तव्हांजो ॿार पोइ ॻाल्हाईंदो अथव
कुझु कंदा आहियो हा ईअं ॻाल्हाईंदो आहे मतिलबु चङो कुझु हां गालाह वठदो आ अऊ हि कोई कुझु कुझु ईअं आहे की कुझु सम्झी नथा पायूं पिया ॻाल्हाए थो त
अच्छा पूरो ई तरीक़े सां न ॻाल्हाईंदो आहे
हा जिअ पूरो सेंटेंस ॻाल्हाए वञे असां समझूं
हा हा अच्छा
ईअं भई जीअ हाणे असां त घर जा आहियूं त समझी था वञूं थोरो मैडमूं थोरी सम्झंदसि
हा न न न समझी पाईंदी सही आहे मतलब नंढा नंढा वर्ड्स ॻाल्हाईंदो हूंदों तई
हा हा इअं नंढा नंढा ॻाल्हाइ वठंदो हा ममी पापा दादा दादी मेरे को पोटी आई है या छी करणी है भूख लॻी है
हा हा
घोड़ो हूंसि घोड़ंदो इहो
हम ह हा हा हा एतिरो ई ॻाल्हाईंदा न अढाई साले जा त हिन खां वधीक छा ॻाल्हाईंदो हा सही ॻाल्हि आहे हा धीरे धीरे सिखंदा आहिन न पूरो ॻाल्हाईंन त धीेरे धीेरे सिखंदा न ॻाल्हाए सिघंदो आहे इ खां वधीक नंढो आहे न ह फमिली पोइ जोइंट तव रही वेंदो अथव तव्हांसां
जॉइंट फैमिली मतलबु मां आहिया ई हिकिड़ी मतलबु हे
अच्छा अच्छा अच्छा हा
ससु सहु सहुरा हुया मूंसां गॾु त ससु आहे गॾु मतलबु सहुरो इ एक्सपायर थी वयो हाणे ॿ साल पहिरियां
अच्छा
हिकिड़ी निराण आहे उहा पणियल आहे
अच्छा हा हा त पाण में ई आहियो न पोइ ससु तव्हां बा हो ठाल
हा हा तव्हां अथव ॾेराणियूं
आहिन पर अलॻ रहंदा आहियूं असां
अच्छा
हा जॉइंट फैमिली न आहे असां जी
घणी ॾेराणियू आहियो तव्हां
हिकिड़ी आहे मूंखे ॾेराणी
अच्छा ॿ भाउर आहिन
हा ॿ भाव हा
औ निराणूं
न निरान नाहे पहिंजी। कान भेण कान तन, हा हा
पोइ ससु हुन सां गॾु रहंदी तव की तव्हां सां?
न ससु सोहुरा वरी ॿिए काथे रहिंदा आहिनि, असां
अच्छा
हा हे त छा आहे? असां जॉब जे करे मुंहिंजे हसबैंड जॉब आ त असां ॿाहिरि वेंदाऊं। अऊं हिननि जे भाउ जी बि जॉब आ त उहे बि ॿाहिरि रहंदा आहिनि, मतिलबु ॿी सिटी में रहिंदा आहिनि। ईअं आ असांजो, हा
सभु अलॻि अलॻि आ न।
हा बिज़नेस हुजे त भई माउ पीउ जो बिज़नेस हूंदो आ त पो हा जॉब जे करे त वरी जिते जॉब मिले हुते वञिणो पवंदो आ माखे। जॉब वारनि जो त ईअं ई आ।
हा
हा तव्हांजो बिज़नेस तव?
हा असांजो बिज़नेस आ।
अच्छा
आरो ज़ो बिज़िनस तनि।
अच्छा आरो जो बढिया आहे, अजकल्ह त आरो जी डिमांड बि खोड आ मार
हा हा
ॾिसो किनो पाणी तो अचे हर कोई आरो त लॻवाए अॼकल।
हा
पर डॉक्टर चवंदा आहिनि अलाइ कॅल्शियम ख़तम थी वेंदो आ पाणी में।
न न ईअं कुझु कोन्हे को असां त उहो ई पीअंदा आहियूं।
हा दुनिया ई पीए ती, अॼकल ज्यादा तर माण्हून वट ॾिसो आरो आ। होटलनि में आरो आ हॉस्पिटल वञो त हुते आरो आ।
पाणी
हा पाणी किनो, हा हा हा
तो अचे।
हा बीमारियूं थियनि ती हा त फिल्टर वारो ई सभु पीअनि ता न। सही गाल आ, अॼकल ॾिसो सभु दूर लॻल आ। हॉस्पिटल में, होटलनि में हर जॻह ते लॻल आ। अऊं न बि हुजे त त माण्हू पुछनि ता, आरो अथव आरो? पाणी आहे कि न माण्हू। पाणी पीअण सां ई ॾकनि ता।
हा छा कजे अॼुकल्ह इहे थी वियूं आहिनि बीमारियूं हा।
हा किने पाणी सां बीमार ता थियनि न माण्हू।
छिनंनननन अऊं पो वरी जंहिंखे आरो हुजे पाणी पीअण जी आदत पइजी ती वञे त ॿियो पाणी नथो वणे न।
हा हुनजो टेस्ट चेंज तो थी वञे न पाणी जो, पहिरियों त माण्हू काथों जो बि पाणी पी वठिदा हुया, अॼुकल्ह त बिल्कुलु सोचे समझी पियंदा आहिन माण्हू पाणी।
हा
हर कोई ॾिसो पाँजी ॿाहिर बि वञे थो कोई सफ़र में त पंहिंजी बोतलू खणी करे ई वेंदो आहे अॼकल्ह।
हा हा
ऐं बिसलरी विसलरी जेक अच पाणी आ हिन अलाए कॾी जी पेकिंग हा प्लास्टिक जो पाणी बि न पीअण हा न प्लास्टिक जी बोतल जो माण्हू चैन था उनमें बि कांच जी बॉटल यूज करे।
हा
अॼकल्ह त पाणी पांजू ही यूज़ करे पाँजे घर जो, उहो ई सही है। पेकिंग वारो पाणी बि अलाए घणे टाइम जो रखियल हूंदो, उहो पैक थियल हूंदो आ।
अऊं केड़ो त ऑरिजिनल आहे की ना हे?
हा, आहे की न आहे? सभ खां वॾी ॻाल्ह त इीअ बि आ।
अलाए, केड़ो पाणी था विझन हुनमें?
हा बाहिरां जी शए ते त भरोसो करे न सघंदो आ माण्हू लिखियल त लिखियल त ॾिसो खोड़ कुछ रहंदो आ हुनमें।
हा हा
एक्सपायरी डेट वग़ैरह विधियल रहंदी आ पो ख़बर नाहे कॾहिं जो पाणी आ।
हा उहो ही त आहे न
पांजे घर जो यूस कंदो उहो वधीक सुठो। तव्हां वट नर्मदा जो तव बोरिंग तव?
न हो नलके वारो ईंदो आ न सरकारी।
अच्छा-अच्छा उहोई हा।
हा
हा हुनमें त बारिश में बरसात में त पाणी ॾाढो मेरो ईंदो आ।
मेरो ईंदो आ ईअं बि केॾी केॾी मल ईंदो आ
हा ईंदो आ हुनमें। बाक़ी बोरिंग जो पाणी काथे-काथे त ॾाढो सुठो हूंदो आ। साफ़ हूंदो आहे हिकदम। बाक़ी नर्मदा वारो त चई न सघंदो आ माणहू हे त टकियूं बि अलाए साफ़ कंदा आहिन अल्हाए न कंदा आहिन। वरी दवााइयूं विझदा आहिन त स्मैेल बि ईंदी आ न पाणी में।
हा
हम् पो आरो जी सर्विसिंग घणे-घणे टाइम में कराईंदा अहियो तव्हां?
असां हि त घर जा आहिन न त पाणई जंहिं मल बि थियो पाणई करे वठंदा आहिन।
अच्छा फिल्टर कंदा हूंदा न साफ़?
हा मटींदा आहिन न फिल्टर।
हा हुनजी बि सफ़ाई ॾाढी करणी पवंदी आ। मेरो पाणी अचे त उहो बि गंदों थी वेंदो आ फिल्टर।
हा
तव्हांजे घर जो तव त नॉलेज हूंदी न हुनन्हनि खे पूरी।
हा त हे पाण ई त सर्विसिंग वग़ैरह सभु करे वठंदा आहिनि।
करे वठंदा आहिनि हा।
हा।
अॼुकल्ह न त हुननि जी सर्विसिंग जे लाइ घुराए त चार्ज केॾो था वठनि अचनि ता त।
हा।
हल।
त सही आ।
असां कराईंदा आहियूं त ख़बर आ न असांखे ॾाढो चार्ज कंदा आहिनि उन जो, अऊं सामान बि चवंदा आहिनि हे ख़राबु आ हे ख़राबु आ,
हा।
हा जॾहिं जॾहिं घुराए न जॾहिं जॾहिं कुझु न कुझु चेंज करे ई ता वञनि।
हा। ऐं बिना पाणी हलीे नथो जे आदत पई थी वञे त।
हा नथो हले सही आ। सुविधा ॾिसो आहे त ख़र्चा ॿि ॾाढा थी वियाइनि।
हा बाक़ी
हा हर शएं खे मेनटेन करण ॼे लाए। न न कंदी आहियां मां कुछु ॿि।
हम्म
हाली न कंदी आहियां ॿार नंढा हिनि न मांजा।
उहोई त मुंहिंॼो ॿॿू ॿि नंढो आ न, त छा कजे?
हा ॿारनि खे ॾिसो टाइम ॾियएणों तो पए न।
उहोई त न स्कूल यी पढ़ायूं लिखायूं सभु मोकिल कर त काथे तो थी पाए।
हा न थी पाए तो ॿियो कुछु करूं ता, पो ॿारनि खे केरु ॾिसे?
हा
उहोई ॻाल्हि आ, वॾा ॿार हुजनि त करे ता सघूं पोए।
हा, अ नन्ढो बब्बू थोड़ो सो वॾो थी वंञे न पंजे छहें साले जो, पो त डि्स्
हा हा पो न वेंदव दिक्क़त सही आ। हाणें ॿार सुमपयो तव तव्हांजो?
हा सुम्हि पयो, हाणेईं सुम्हियो आ थोड़ी देरि पहिरियां।